जय झूलेलाल! केड़ा हाल तव?
बढ़िया, तहां ॿुधायो?
बस बढ़िया, किथां पिया ॻाल्हायो?
हिते बस अ महाराष्ट्र मां और तहां?
अजमेर
अच्छा, राजस्थान। अच्छा, ऐं मौसम कीअं आहे? तहांजे उतां जो।
मौसम हींअर त, बारिश वारो मौसम आ।
अच्छा
हम्म- तव्हांजे हिते छा मशहूर आये?
हिन महिल एं बारिश ई चालू थी वई,
जी- जी -जी।
जी लाइट बि बंद थी वई, बारिश जी वजह सां। ह ह ह ह
हलो,
हा, जी भाभी?
मां चवां पई तव्हांजे हिते छा मशहूरु आहे, घुमण फिरण ॼी जॻहियूं?
अच्छा हो उ ज्यादा कुछ त कान्हे मां गोंदिया मां थी ॻाल्हायां, गोंदिया महाराष्ट्र। राष्ट्र मा
हा।
थोड़ो नंढो मुंढो ई शहरु आ, सम्झो। हिते खाइण पीअण ॾाढो सुठो आहे, अने खाइण पीअण लाइ ॾाढो फेमस आ मतिलबु, ङियूं साणियूं होटलूं, चङीयूं होटलूं खुलियल आहिनि अउं चौपाटी आहे हिते चौपाटी में चङा ठेला लॻ मस्त खाइण पीअण जो सामान हूंदो आ, मोमोस हिन सभिनि जा इहा अलॻि आ, वरी अलॻि होटलियूं अलॻि खुलियल आहिनि।
अच्छा हिते छा प्रसिद्ध आ, खाइण में?
जी?
भई हिते जी शइ कहिड़ी डिश आहे, जो भई
जेकी फेमस आ? हीय त नॉर्मल ही थी ई कुछ काने,
हिते कुछ कान्हे, अच्छा -अच्छा।
न।
असांजे अजमेर में कचौरी, समोसा, साग ईहो आहे मशहूरु। और घणेई तीर्थ स्थल आहिनि। जीअं पुष्कर राज आहे। दाहर सेन आहे, ढाई दिन का झोपड़ा आहे।
अच्छा!
और अनासागर आहे। हुनमें बोट हलंदियूं आहिनि, बोट वग़ैरह हलंदियूं आहिनि, क्रूज़ हलंदो आहे।
जी -जी।
दरगाह आहे वॾी।
अच्छा, झूलेलाल जो मंदिर बि हूंदो न?
हा पुष्कर में आहे न जीअं झूलेलाल जो मंदिर त आहिनि, घणेई पर पुष्कर में वॾो मंदिरु आहे जीअं, लाल साईं जो। और ब्रह्माजी जो मंदिर आहे, असांजे अजमेर में।
अच्छा।
हिकिड़ो ई आहे उहो ब्रह्मा जी जो मंदिरु, बाक़ी ॿिए किथे कहिड़े शहर में कान्हे। पोइ उहो अजमेर में मतिलबु पुष्कर में आहे, अजमेर जे पासे में ई आ पुष्कर, अधु कलाकु जो रस्तो आहे।
अच्छा
पुष्कर जा मालपुड़ा प्रसिद्ध आहिनि।
तव्हांजो सहारा हेॾे तव छा अजमेर में।
अजमेर में हा हा हा।
अच्छा शादीशुदा आयो याने तां? जी।
असांजे हिते अजमेर में पेका ब्यावर में रवंदा आहिनि।
अच्छा उवो बि राजस्थानी।
उहो बि राजस्थान आ अजमेर जे पासे में ई आ कलाकु जो पंधु आहे। कलाकु जे पंध ते आहे।
जी
चां ती कलाकु जे पंधु ते आहे ॿियावर।
अच्छा, सामने ई आयो यानी।
हा हा हा पासे में ई आ। ब्यावर में बि तिलपट्टी मशहूरु आहे असांजे। खादी हुंदी कॾे तव्हां, तिरनि जी पट्टी। उहा तिया उहा ब्यावर जी ॾाढी मशहूरु आहे।
अच्छा हिय तिरन जा लड्डू खादा आहिनि बाक़ी असां
न तिरनि जी पट्टी मिलंदी आहे बिल्कुलु पतली सी मिलंदी आहे। जीअं का कागरु थींदो आ न उअ थींदी आहे भई बिल्कुलु।
अच्छा न न उह न खाधी आ।
हा न घर में त कानि ठवंदी आ, पर हिते भई ही हिननि जी स्टाइल आहे ठाहिराण जी। त भई ब्यावर मां ई च माण्हू वठी वेंदा आहिनि खाइण लाइ तिलपट टी उहा सर्दी में ॿई सुठी लॻंदी आ ॾाढी।
अच्छा तिर मिन सीअ में
हा सीअ में ई हलंदा आहिनि तिर त भई वधीक त।
हा
गर्मी में त घटि ई हलंदा आहिनि, पर मिलंदी मतिलबु ॿारहं ई महीना ओ चोवीह महीना ईया।
अच्छा
ॿारहं ई महिना हलंदी आ, पर ह न स सर्दी में मज़ो अलॻि ईंदो आ खाअण जो। गुड़ जी बि, गुड़ जी बि मिलंदी आहे, और खंड जी बि मिलंदी आहे।
अऊं तां हिते घेवर गिअर अलाए छा न चयबो आ, कुझु
हा गिहुर बि मिलंदो आ, जिल जीलेबी सां वघु वॾो थींदो आ न गिहुर।
हा वॾो वारो ॼेको
हा हा उहो बि मिलंदो आहे, सोन वरो तां खाधो हूंदो नालो ॿुधो आ सोनवरे, सोनवडे जो नालो ॿुधो आ?
हा हो ॿुधयो आ न, खाधो आ वो।
सोहन वरो हा उहो बि अजमेर में ई मिलंदो आ।
जी।
मैन अजमेर में मिल मिल मैन अजमेर में मिलंदो आ।
जी जी
घणेई शयूं हिते जूं प्रसिद्ध आहिनि। घुमण जा बि घणेई स्था इस्थानु आहिनि।
इस थान बि।
हा, घणई, घणई। ब्रह्माजी जो मन
सुठो आ न ईऐ माण्हू ओ निकिरी वेंदो आ समय।
सावित्री मात्रा जो मंदिर आहे। और उरन क टोलो बि आऐ हिते लॻल। माता जे मंदीर में वेंदा आहियूं न त। ओरन खटेले में भई वञी ऊअंबि वञी सघूं था ओरनि खटोले में बि वञी सघूं था इअं।
असां ॿिनिनी पासे वञी था सघूं।
पासे वञी सॻु। त, हा। और जेकी अना सागर झील आ, उन में क्रूज़ है।
अच्छा।
क्रूज़ जो नालो ॿुधो तव न। हा। उहो क्रूज़ हा हा। उ क्रूज़ बि आहे। ऐं नओ बि हलंदियूं आहिनि।
अच्छा।
घणेई अजमेर सुठो आहे मस्तु। अचो कॾहिं घुमण।
हा, हा ज़रूरु।
ड्राइवर बि पहिरे। नंढो शहर हो हाणे वॾो थी वियो आ जिलो बणजी वियो आहे ब्यावर बि।
हा।
ॿियो तव्हांजी रोटी में छा, छा, छा अचे।
जी बसि हिन महिल त हाणे दाल चांवर आलू खाधा आहिनि।
अच्छा, अच्छा न रोटी में तव्हांखे मतलबु छा सुठी
ठाहिण में छा अचे। कढ़ी चांवर दाल चांवर ऐं हे छा चबी आहे। कचोड़ समोसा अंद अल्ल। नॉ महिल ईहे जेका ठाहींदा आहियूं असां घर में पकोड़ा आ। ढोकला इडली सांभर डोसो बस। सिंधी माण्हू जेको खाइण मेन ठााइहिनि कोकी बसर जी आहे कारे मिर्च जी। फुलके जी मानी यान सल फुलका।
सेल फुलका।
नेरनि ते हली वेंदा आहिनि सेेल पीता वारी।
और अञा ता ॿार वार आहिनि।
न ॿार कोान अञा हींर ॾींहुं शादी थी आहे साल खण थियो आहे।
अच्छा, अच्छा,
हा। तव्हां छा कंदा आहियो?
मुंहिंजो हाणे एम बी ए कंप्लीट थियो
एम बी ए अच्छा मैरिड आहियो।
न न अनमैरिड आहियां।
अनमैरिज
जी।
त कोई जॉब वॉब आहे तव्हांजी?
मां भई वई सची सचींग में ई आयाे
अच्छा अच्छा।
ॿाहिरि वरी असांजे हिते फिर बि घटि मिलंदियूं ॿाहिरि वटि त जॉब अपॉर्चुनिटी ते ॾाढिय आहिनि। वरी मेन आ कि परमिशन कान्हे।
कान मिलंदी। हा न सिंधिययुनि खे त उअ ई परमिशन घटि ई मिलंदी आ। वॾा स्ट्रिक्ट हां गणेश
म अत वी बाइव ट्रेवींय
ॿावीहे साले जा।
टेरवीह समझी हलो
अच्छा अच्छा। घर में केरु केरू अथव?
मम्मी पपा अउं चार भेणूं, मां चोथों नंबर आहियां।
अच्छा ऐं टिनि भेनरुनि जी शदी कयल अथव?
हा।
हा अच्छा अच्छा।
अॼु हिते अञा भेण आई हुई, अॼु ई वई उहा बि। गर्मियुनि जी छुटियुनि में आया हुया अॼ ही विया उहे बि
अच्छा अच्छा।
मां बि चवां मां बि फ्री व्री थियां त पो वञी फोन कयां, छो नंढा ॿारू वारू हूंदा आहिनि।
हा न घर में त गोड़ में त पोइ थींदो ई कोन फोन वग़ैरह त फ्री थी करे पोइ भई
पोइ ॻाल्हाए
तव्हां हिते चालीहो वग़ैरह बि मंञिंदो हूंदो न झूलेलाल साईंअ जो?
हा हींअर चालू थींदो न अगस्त
सोलहां चालू सोलह जुलाई।
छो, हा जुलाई खे चालू थींदो आहे। अगस्त में ख़तमु थींदो आहे।
ख़तमु थींदो। हा, चोबीस पचीस तव्हां कहिड़े सांईअ खे मञंदा आहियो?
असां त राधस्वामी।
अच्छा राधा स्वामी।
हम्म। और झूलेलाल जो बि चालीहो हाणे चालू थींदो और टेऊंराम साईं जो हले वेठो
हले पों, हा नौ जून खां चालू थियो आहे न।
चालू थियो हा।
टेऊराम आश्रम जो बि अथव छा तव्हांजे हिते?
हा असांजे हिते त घणेई दरॿारियूं आहिनि वॾियूं वॾियूं पो उन खां पो जतोई दरबारु आहे उहा बि ॾाढी सुठी ॾिसणु लाइक़ु आहे। हुन में माता जी गुफ़ा ठहियलु आहे। और झूलेलाल साईं जी वॾी मूर्ती आहे ॾाढी वॾी आ। पाण नॉर्मल ॾिठियूं हूंदियूं नंढियूं सियूं पर जतोई दरबार दरबार में ॾाढी वॾी आ
अच्छा
और शिव भॻवान जी आहे
जी
उन्हनि जी बि ॾाढी वॾी मूर्ती आहे केॾी महिल मोबाइल में सर्च कजो जेतो ई दरबार अजमेर
अच्छा
उन में एॾो मस्त मतलब ईंदो सुठो नज़र और अॻियां अचन मतलब साम्हूं ॾिसंदासीं त उन में वधीक सुठो लॻंदो पाण खे
सुठो हा फोटू ऐं साम्हूं में फ़र्क आ न बाक़ी
पवंदो आ हा त हिक अजमेर अचो त इह भले टे चार ॾींहं रही करे मतलब सॼो घुमंदा न तव्हांखे मज़ो अची वेंदो
जी
किते खाइण पीअण जियूं बि
जी जी
और चवां थी हिते खाइण पीअण जू शयूं बि ॾाढियूं सुठिय सुठियूं आहिन तंहिंखां पो घुमण में बि ॾाढो मज़ो ईंदो और ॿी ॻाल्हि जेकी टेऊराम जी दरबारु आ न वॾी आ आदेश नगर में ईअं त जयपुर में वॾी आहे पर जीअं असांजी अजमेर में जेकी आहे न मेन उहा आदे आदेश नगर में आ उनमें बि बि भोलेनाथ भॻवान जी वॾी सी मूर्ती आए ॾाढी वॾी आहे मतलब उन मेंें पासे में झरना पा वहन और हुननजे पासे वरी गणेश गणेश भॻवान जी आहे मूर्ती मतलब ॾाढो सुठो आ ॾिसणु लाइक़ ॾिसणु लाइक़ आ हिक बार अचो अजमेर त ॾाढो मस्त आ टूरिस्ट आ टूरिस्ट
अच्छा ठीक आहे जॾहिं छो त पोइ मिलंदासि वरी
जी जी जी
जी ठीक आ भाभी।
ठीक आ ठीकु आ जय झूलेलाल।